जय झूलेलाल दीदी, हा आवाजु अचेव ती?
हा हा अचे ती अचे ती।
हा जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
हा हा बढ़िया बढ़िया, थी वयव फ्री तहां बि?
हा छा न अञा फ्री त कान आयूं लेकिन हा ऐं लगभगु फ्री थी विया आहियूं।
अच्छा हा। ट्यूशन पढ़ाईंदा आहियो छा ॿारनि खेे हि महल?
न मां स्कूल में नौकरी कंदि आहियां।
अच्छा स्कूल में त हाणे आया हूंदव घरु वापिसि।
हा डांस सिखारंदी आहिया में ईस्कूल में हिक ॿि बजे ताईं अची वेंंदी आया।
अच्छा न न सुठो आ पाण सुठो। पाहांजो हुनरु आहे त ॿारनि खे कराए न माण्हू सुठो आ।
उ जीअं ॿार गरम गरम फुल्का खाईंदा आहिनि ता पचाईंदी आहियां।
अच्छा। हा हा। त असां बि ईअं ई कंदा आहियूं न सुबुह जो भाॼी चाढ़े छॾंदी आहियां पो जॾहिं ॿार घुरंदा आहिनि तॾहिं फुल्को पचाए ॾींदा आहियूं गरमु गरमु।
हा छोकी पचाए रख त वरी सुकी ता वञनि न फुल्का वणंदा कान्हनि का।
हा सभिनी खे गरम गरम खपे हा, अऊं मौसम बि हाणे थोरो थधो बि थी वियो आ न, तहां वट मींहं पए तो, हुते?
ह हा हिते मींह जो मोसमु त ठहियल आहे
जी।
कु हलो। हलो। हलो। हलो।